हँ
हँ हँ हम ठीक छी आओर अहाँ कहू
हं
अहाँके नाम अनुराधा अछि
हँ अहाँके
तर नाम शाम्भबी
अच्छा कतऽ के छियै
हम रहिका के छी
अच्छा रहिका बगलेमें
हँ हँ बगले मे अहाँ तऽ ओतऽ के व्हाटसिमर के छी न
भटसिमरके नहि छी छी तऽ ओने के लेकिन अ प्रोपर गाँव भटसिमर नहि अछि लेकिन हम रहैत छी मधुबनीेमे एक्जेक्टली
अच्छा मधुबनी मे
हँ
अच्छा कथी कऽ रहल छिय अहाँ पढ़ाई कथीमे
अ जी हमस स्नातक मे पढ़ैत छी आ न जेंडरल कॉम्पटिशन के तैयारी कऽ रहल छी
अच्छा से अहाँके विषय कोन छै
हमर वाणिज्य अछि
अच्छा आर कॉलेज आर के कॉलेज
नहि नहि विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय
अच्छा अच्छा से अछि तऽ इम्हर कॉम्पटिशन मे कोन एग्जाम के तैयारी
एन टी पी सी के देलियै य एगो आर आर बी ग्रुप डी के काम अथथि चल है एस एस सी के एग्जाम देलियै
अच्छा अच्छा ई सब चीज केँ
हँ
अच्छा हमर तऽ भऽ गेल अछि स्नातक तऽ हमर भऽ गेल अछि
अच्छा कथी करै छियै अहाँ
हम बी एड केयने छियै आओर एखन हम केन्द्रीय विद्यालय के परीक्षा देलियै यहि प्रिलिम्स पास अछि मेन्स एखन देलियै यऽ आओर ओकर रिजल्टके परिणामके इन्तजारमे छी
अच्छा हँ तऽ बहुत बढ़िआं अछि तीन साल वला में निपट गेलों हें
कथीवलामे निपटि गेलौँ
तीन साल वला ग्रेजुएशन मे
हँ हँ तीन साल वला मे छी हम ओहिमे भऽ गेल तीन साल वला मे
ओएहना जे फँसि गेल से फँसिए गेल बढ़िआँ तरहसँ
तैयो फैसियल वालला बात नहि छै तीन साल के जे पाठ्यक्रम छले या आ जे चारि साल के पाठ्यक्रम छै ओहि दुनू में जमीन आसमानके अन्तर छै
बहुत जायदा छै की
छै अन्तर अगर चारि साल वला जे एखन ई चलि रहल छै अगर एकरा बच्चा नीकसँ करतै ध्यान द के करते ई नहि जे से पास करऽ के उद्देश्य से हम पढ़ि लेलहुँ से बात नहि
अगर नीक से पढ़े न तो ओकरा पास ज्ञान के अभाव न बहुत नीक ओकरा पूरा होलिस्टिक ओकर डेवलपमेंट भए जेतै बहुत नीक विकास भए जेतै ठीक छै
हँ ओ तऽ छै लेकिन परेशानीयो बहुत जादा होइ छै कियै की अ
पड़ैयए
अचछ नहाँ देखियौ एना क्लास तऽ मतलब कॉलेज मे नहि दऽ रहल छै ठीक छै प्रोपर रूप सँ
अच्छा अच्छा
हँ हँ तऽ हमसभ अपने जेना कोचिंग करलहुँ या रूम पर पढ़लहुँ
सेंगस तऽ अहाँके क्लास किया नहि चलैए कॉलेजमे टीचर नहि छथि या
करबाबै छथिन तऽ परोपर भीसयके नहि करबाबै छथिन
अच्छा से बात ओना तऽ कहै छै सरकार जे प्रतिदिन अहाँ कॉलेज जाउ नहि तऽ नाम कटि देल जाय छै ओहो सब आइ काल्हि सुनै छियै
पबाह छै एक प्रथम स्नातकमे हमरा कहने रहै तऽ हम केनहियो रहौ क्लास ठीक छै एक डेढ़ महीना तक लगातार गेलहुँ लेकिन मतलब कहै छै ने मतलब गेलाके बाद पढ़ाइपर बहुत ढिलाइ एते दूर मे जे बच्चा साइकिल से जाइत छै अबैत छै गाँंव सँ जाइ छलौं हें अबैत छलहुँ हें तऽ दिक्कत हमरा एहिमे हँ
पढ़ाइ नहि भेल अच्छा
हँ तऽ आब हँ तऽ परेशान तऽ परेशान भेलहुँ कनि अहाँ नॉलेजो दऽ देबै तऽ हमरा तऽ नीके रहत कि हम पढ़ि लेलहुँ हेँ लेकिन एहन कोनो सम्भावना नहि छलैए जाइ छलहुँ हेँ कनि मनी टॉपिक लिखेलक हिन सर आ नहि लिख खिन बस ओहने बैठ क हे हा ही ही क लियो
से बात हँ हँ ई सब चीज बहुत खराब छै कॉलेज के सिस्टम
अी कहू क हम अपन टाइम पास कर लक य जो समय हम
कब सही बात छै सही बात ओहि सब बढ़िया कोनो ऑनलाइन
हम ऑन ऑनलाइन त हम ऑनलाइन त करिते छलहु हे तैयो हँ कहियो एते सोच के जाय छ छल वहाँ कॉलज के अटेंडेस तऽ अटेंडेस बनि जायत आ जायब तऽ कही मतलब परीक्षा सम्बंधित कोनो एहन क्वेेश्चन ओतय दे ता सर प्रश्न बतौताह लेकिन एहन कोनो नहि छे हे तऽ ताहि दुआरे तऽ हम हँ ताहि दुआरे जेना एक डेढ़ महिना गेलहुँ धूप छले से इहा जून जुलाई के महीना खूब देखै छियै कते धूप
बहुत ज्यादा धूप ह
हं तऽ उएहमे जाइत छलहुँ हेँ लेकिन कोनो फायदा नहि भेल हमरा तऽ हमरा लागल कि एहि सब बनिहा तऽ हम घरे पर पढ़ू घर पर पढ़ छ ई होयया कि अपन घर पर जेनाकि तीन घंटा ओहिमे समय देबै स्नातक मे जे बकी के समय रहता जेनरल कमटपी
से अहाँ इमहर मे देबै सही सोच रहल छी बढ़ियाँ से इम्हर तैयारी करू
अब मान कऽ चलियौ हम घरसँ अगर हम साइकिलसँ निकलै छै तऽ डेढ़ घण्टा हमरा राजनगरपर पहुँचैमे लागत
आओर की जाय आबऽ मे लागत ह लागबे करत
ह तऽ एक घंटा लगबे करत ब चार नंबर ने पाँच है नहि है हँ
से बात त छैहे तऽ अहाँके ई एखन अहाँ दे
कौन छै हँ हम द्वितीय वर्षमे नहि छै तृतीय वर्षमे प्रवेश कऽ गेलहुँ हेँ
अच्छा कह गेलहु हें तहन अहाँके अच्छा दू साल और अछि ने अहाँकेँ
नहि नहि नहि हमर देखियौ तेइससँ चौबीसवलामे शुरुआत ई भेल छलए हँ तऽ हँ तऽ हँ तैसे वला मे छलहु य हम आर पाँच गो सेमेस्टर मतलब स्नातककेँ दऽ देलहुँ हेँ एग्जाम आ हँ जे बचला से नामांकन आब हैत छठामे
यानि अहाँके तेइस से सताइस वाला सेशन अछि
हँ लेकिन हमरा लग एहन कि सत्ताइसमे प्रॉपरली खत्म भऽ जायत
ओहूँ से लेट लागत
लगबैत करत कि जे मतलब दिख रहल छी जे स्थिति देख रहल छियै शिक्षा विभाग के ओहि हिसाब सँ हम कह रहल छी अहाँ केँ
लगबै करतऽ अच्छा
उ तऽ हम कहिते छी की लगबे करत तीन नंबर हय
कोनो बात नहि ताबत अहाँ एम्हर तैयारी करब अहाँके एम्हे कतहु निकलि जेत
हँ भगवती करता त निकलबे करता अपन जोर
आओर की बस मेहनतेटा तऽ चाही मेहनत आराम सँ करी बाँकी भगवान देखै छथिन
फेना आदमी के सेहो जे होइ छै निकलैत निकलैत फँसि जाइ छै एक बेर एम टी एस मे देने रहौं अगिला साल चल देेने रहौं तऽ दू नम्बर ले छुटि गेल बड़ा कनेल आ कि दू नम्बर जे कोनो एहन क्वेश्चन छले जे दूगो पढ़ि लितौं तऽ भऽ जैतौं तऽ ई तऽ नहि ने पता छले कि इएह दू गो क्वेश्चन आएत
कोनो बात नहि एखन अहाँ के पास बहुत समय अय आराम से धीरे धीरे धीरे धीरे होयत कत तऽ एक जगह भए जेत
हँ ई तऽ छैहे लेकिन आदमीके एगो सीमित समय एगो लड़कीके दऽ देल जाइ छै सैह छै हमरा आर के
से तऽ छैहे से तऽ सब लड़की के साथ छै लेकिन ओहो बात छै ने कि अगर अहाँके मेहनत केलियै ये तऽ कतहु ने कतहु अहाँ के जरुर लागि जाएत से जरुरी नहि छै की आहाँ के कोनो फिक्से जगह पर लागे की अहाँ जै पड़त निश्चित बात छै कि मेहनत केलिए अहाँके कतौ ने कतौ भेटबे करत
हँ तऽ उएह छै तऽ उ कहि रहल छै तऽ हमरा आरके कहने छथिन की अट्ठाइस तकमे जे करबाक छौ सेऽ कऽ ले त उम्म लगौने छियनि जे कतहु कोनोमे कोनोमे भऽ जाय तात्काली आगाँ तऽ देखल जेतै जे पर्पस छै तऽ ओ करबे करबै जे पर्पस से छै ओ करबे करबै लेकिन मेन बात हय पहिले एगो होइ छै ने कि एगो हाथमे आब गेल जाॅब तऽ करितो रहु आ एने तैयारियो करु तो ओहिके जे होय भैल्यू कुछ अलग रहै हँ अगर सरकारी जॉब कोनो मिल गेल अहाँके दोसरो तऽ ओहिमे छूटो मिलै हय थर्टी थर्टी परसेंट के
ओर की
हँ तऽ ई हम चाहै छी कि जेना कि हँ तैयारी हमर तऽ दूर दूर तक एहि सबके नाता नहि रहै कियेकि मतलब ई सामान्य विज्ञान सब हमर दिमाग से उड़ उड़ल मतलब की ऊपर से नै गुजरि जेनाइ कहय छै से गुजरि जाय छेलै
कियेकी
हँ के वाणिज्य वाला छेलै हमरा हमर पर्पस छलए कि सी ए सेमेस्टरवला जे नहि होएय तै मे करी लेकिन कनी होइ छै ने कि गार्जियनो हँ नहि लेकिन गार्जियनो सकबाक चाही ने ओहि चीज मे
हँ बिल्कुल ओहि के बिना केना हेतै बताउ
उ उ नहि सकथिन आब कहियौ कि चारि पाँच लाख रुपैया ओहिमे लगै छै नहि दऽ पौथिन मम्मी सब तऽ कतऽ से दे देबै हम सएह वला पैर पीछा कऽ लेलियै कहलियै नहि कोनो तऽ सबसे सस्ता ता हय जेनरल कम्पीटीशन चल वएह मे
आओर की पैसा नहि लगै छै अपन मेहनत टा छै एहिमे से बात
हँ ई छै कि एहिमे कुछ ज्यादे मेहनत छै एहिमे कम्पीटिशन जादा होइ छै
जादे छै हूंम्म एही बेर तऽ देखनेे रहियै कतहुँ जे सी जी एल मे अठाईस लाख फॉर्म भरेलै हम कहलियै बा
नहि एतबे नहि देखियौ एतबे जे अथी त दू हजार अ पच्चीस मे भराल रहे शुरुए मे अथी वला की कहै छै मध्य निषेध वला कहै छी उएहेमे आदमी के तऽ पल कऽ देने छलै ओर वहे एग्जाम द के एलहुँ रात भ गेल
से त होइते छै एखन जे अहाँके भेल रहय बिहारे मे बी पी एस सी ए इ डी ओ
हँ एगो जे हँ आ नीडो के एग्जाम लीक भेल रहे
नीट केँ भेल ह त ई सब हमर ह जी परीक्षा एखन द एलहु हे ने केन्द्रीय विद्यालय के त ओ देखियौ की हम मार्चे में द के एलियै ह आ तीन महीना भए गेले अखन तक रिजल्ट के कोनो सुनवाई ने छै
बिहार मे जे कहै छियै ने शिक्षा मे कहियो विकास न हैत जे एखन स्थिति देख रहल छी ओहिके हिसाब से कऽ रहल छी बहुत छैहे खराब अरे कोनो एकरा प्रति कोनो अथी सरकारके छै जेना मतलब एकरा परति रिस्पोंस नहि कोय छै आदमी
ओने छै कोनो
हँ नहिए छै कि लेकिन आब हँ लेकिन जे हेतै से आब देखल जेतै की करबै लागल छी जहिया होे होयके हे तऽ ओ ओहिया हेबे करतै कोनो ची इहे एम एम टी एस वला एग्जाम देने छलियै ओहिमे जे जे दिना हमर एग्जाम छलैए मुजफ्फरपुर मे छले आदर्श पब्लिक स्कुल जे एत नेे हे जीरो माइल लग ओते छले
हू हू हू हू अच्छा
ओ जेई दिना एग्जाम छले ओहि दिना की केलके से लड़का सब एडमिट कार्ड फाड़ फाड़ के फेक देलक ह अरे की भेलै कि एना पहिले लड़कीकेँ घुसा रहल छलै आओर पेपर कहाँ न लीक भ गेलै आधा के घुसा हँ आ अधहा घुसा देलखिन आ बुझलियौ आ जे मानि के चलू की हम कहलियै कि हम देब अहाँके पैसा दस लाख रुपैआ हमर जॉब भ जायत त प्रॉपरली लाग जाइ हइ तब दै छै तऽ हमरा लग तऽ क्वेश्चन पहिले आबि जेतै
बिलकुल आबि जायत हँ
सीट नम्बर सब कुछ पहिले चेक क लेने रहे छै त ओ जे आबे हे ते आब हम मानिके चलो हमरा बगल मे एगो दोस छै आब हम देखे छिय क्वेश्चन ओतेक तुरन्त देख लेबे यहाँ सभ मे बात फेर गेले एड कार्ड फाड़ि फाड़ि के आधा लडकी तऽ घुस गेल रहे हम सब तऽ मतलब लाइन मे लाग गेल रहियै चेक हो हमरा आरके
अच्छा तऽ अहाँ अपन तऽ कहलहुँ उएह एग्जाम नहि जाहिमे अहाँके दू नम्बरसँ छुटल
हँ तऽ ई तऽ एहि बेरके बात रहल छी तऽ ओहि बेर देने रह पटना मे जााक हँ दू हजार चौबीस वलामे हमर छुटि गेलै है ने
अच्छा चौबीस वाला
हँ चौबिस पच्चीस वला मे पच्चीस में एग्जाम देने रहौ लास्ट लास्ट चौबीसे मे देने रहौ लास्ट के अक्टूबरमे देने रहौ जााकऽ पटनामे
अच्छा
हँ आ ई बेेर दऽ केलहुँ हँ द लाग छल तऽ त कहलकै पेपर रद्द भओ गेलौ ओहि दिनका आ ओहो सोचि कऽ अ सोच भेल कि एतेक दूर गेबो केलहुँ हे पहिले भायके चलि एतह बहुत परेशानी होइते छै आदमी के एते परोपर पैसा लागि जाइ छै और ओ आदमीे के परेशानी लग गेल आ ऊपर से हमस अकेले जन्हार लोको छीय
असगरे चलि जाइ छी
हँ तऽ की हो आब जे दसठमा हम जेबै दसठमां जे हमर गार्जियन जेतैऽ कनि अथी वला बात नहि भ
तखनी सही बात छै ओ जे जेतै ओकरो छुट्टी करू
मैथिलीमें बात करै छी हँ तऽ सएह वला बात सब बिजी भऽ जेथिन मम्मियोसभ तहि दुआरे अपन कते जगह हम जेथिन ओसब से वला बात हम हमर एतबे लड़कियो के आत्मनिर्भर होेबाक चाही
बिलकुल ह बाक चाही
हँ तऽ हम एतबे सोचके हम न
कोनो बात नहि अहाँ एते मेहनत करैत छी अहाँकेँ फल तऽ जरूर भेट
देखियौ आब की होइ छै ओ तऽ ऊपरवला के आदमी कखनो कखनो न किस्मत हाथ छोड़ि देै छै तऽ भेल चीज नहि होइ छै
कोनो बात नह
हमरे एगो दोस्त छय क हँ हमर ए एगो दोस्त छलखिन ह होमगार्ड मे सबकुछु भऽ गेलनि हुनका मतलब हँ पेपर भिजिट मे गेला तऽ हुनका जे साइबर सब बला सब की केने छल जे टूएयल्थ पेपरथी मार्कशीट अपलोड कऽ देने छलखिन आ ई हँ आ की कहै छै टेंथके नहि कयने छलखिन
तऽ ओइ दुआरे हुनका दिक्कत भेलनि
त नइ देलकनि हुनका जॉब मतलब ओतता सब पेपर में छाट देल नहि हुनका कदलकैन तऽ इहो सोच तकलीफ तऽ भेबे केलै आ मानिकऽ चलू ओकरा पन्द्रह नम्बरके रहोै छै तऽ चौदह नम्बर ओकरा एल रहय
ओहो
हँ आ एतबे नै आब सोचियौ कि उ नहि सोचने तऽ तू ओ मतलब दसमा नहि केलकै तऽ केना बारहवीं कऽ लेलकिन
सही बात छैय
तऽ नै देलकै तऽ कहलकै कि कहियौ तऽ तऽ अये फेर हेबए मेहनत करै रहल छथिन मतलब दोबारा मेहनत करा रहल छनि बिना मतलब में
हं की करबै किस्मत में जे लिखल रहे छै ओ भऽ के रहे छै
वैह नाम कहलियै कि तोरा लिखल छलौ कि एक बेर आओर दौड़ेनाइ तब की करबिही एकबर आओर मेहनत कऽ ले पता चलल नीक मतलब एइके फल मीठ मीठ मिलतहु
हम्म होइते छै कखनो भी इंसान के
हम कहलियै पढ़ैत रह अगर हाइट वेट नीक छौ तऽ बढ़िया हेतौ त बिहार पुलिस में एकग्जाम निकलि जेतौ तऽ ओहिमे तऽ आओर नीक होेतौ
भऽ जेतै तैयो मेहनत कतहु ने कतहु काज जरूर दै छै ई बात तऽ हम बहुत चीज मानइ छियै कतहु ने कतहु मेहनत जरूर साथ देत
ठीके कहलियै
एतबा दिन के एतबा दिन के अनुभव के आधार पर हमरा मोन में ई बात बैसल अय
हँ आहाँ सब तऽ हँ ठीके कहलियै
बस अपना हाथ मे मेहनत छै किसी ब आओर किछु नहि भगवान के बकी चीज छ ने केना देखिन कखन देथिन
अकीयबेथिन
हँ तऽ बस हमर सबके हाथ में मेहनत अय जेना करी मेहनत बस मेहनत करी बाकी तऽ फल भगवान के हाथ में छै
हाथ में छै सभकिछ मतलब कहै छै ने कखनो काल के मेहनतो साथ देय छै ने आ कखनो काल के जे होइ छै से किस्मतो हँ भाग्यो दै छै
बिल्कूल हमर जगह संस्कृत में एकटा पंक्ति छै ओ कहै छै जे भाग्यम फलती सर्वत यत्र छौ विद्या न छौ पौरुषम कि हर जगह जे छै से भाग्य अहाँ के फलदायी हैत ओतऽ अहाँके कतबो विद्या रहत चाहे कतबो मेहनत रहै भाग्य नै रहत तऽ किछ नहि भेटत
हँ हँ ई त सही बात छै कि ओ कहइकै कोनो नहि है
सब भागे में रहतै तऽ हयबे करत हँ हँ सब बढ़िआँ छै सब ठीक ठाक छै ओर खाना पीना भऽ गेलै
हं हं खाना पीना तऽ भेल छलै सुबहमे लाइट में एते लाइट कटला ह अहके हम बाद में करै छी